हा
हँ
की हाल चाल
ठीक छी अहाँ केहन छी
हमहुँ ठीक छी
बड़ दिन बाद याद केलहुँ
ह ये से चलि गेल छलियै यात्रा पर नहि कहलहुँ बच्चा सभके गर्मी छुपी छलै,
हँ ई गर्मी छुट्टी केहन रहल अहाँकेँ
ई तऽ कहू तऽ बढ़िए रहल बहुत। घुमलो फिरलो हँ,
कतय गेल रही
हम सब कनी गेल रहौ ऊंटी ऊंटी के नाम सुनने हेबे अहाँ
हँ हँ जरूर सुनने छियै किया नहि सुनने रहबै ई साउथ इंडिया मे य
हँ हँ सही कहलिये यहाँके कर्नाटक टका तमिलनाडु त बॉर्डर पर अछि।
हँ बहुत नीक जगह छै,
हँ बड नीक बड आ मेन छै की गर गर्मियो मे ओत उम्हर ठंडा बहुत रहत।
हँ बड़ा मनोरम दृश्य सब छै ओतऽ
हँ बहुत मनोरम दृश्य सब छै अहाँके बुझल हात कि बहुत सारा फिल्मोके शूटिंग भेलैए ओतऽ बुझलियै,
हँ हँ कोनो कोनो फिल्म के बारे मे तऽ पता अइ कि फिल्म के शूटिंग सब भेलैय गीत सबके
हँ हँ
अहाँके केहन लागल बच्चा सबके पसन्द एलै,
हँ बच्चा सबके तऽ खूब नीक लगलै ओसभ खूब खूब खुश भेलखिन हेँ ओसभ घुमि फिर कऽ जेनाइयो बहुत जरूरी छै
हँ बच्चा सबके आउटिंग तऽ बहुत जरूरी छै।
हँ
एहिस बच्चा के जे छै मेंटल हेल्थ आ फिजिकल हेल्थ दुनू ठीक रहे छै
हँ हँ सही बात
हूँ
आ आर सभ कहू अहाँसभ अहाँ सबके की भए रहलक केतऽ गेलियै क नहि
हँ एहिमे तऽ हम नहि गेलहुँं यात्रा तऽ नहि कऽ पेलहुँं लेकिन लेकिन हँ हम उटी गेल छी एक बेेर
ओ
असकरे गेल छीय एगो कॉन्फ्रेन्स से ने हम मैसूर गेल छलहुँ हँ,
हँ
तऽ ओतय सँ तऽ तीन घण्टा लागैत छै मैसूरसँ उठि जायमे हँ तहन ओते गेल छलौ हैं हमरा तऽ बड़ नीक लागल बड नीक जगह है ओते के बोट टिंग के सुविधा ऊपर सब पहाड़ पर एते ऊच्च पहाड़ पर छैय बाप रे बस जेहन घुमेै घुयम- घुयम के जेहन जाय छेलेैय ऊपर तऽ लागेै छेलेै जे एकदम से घुर्मीेये लाग रहल ऐ माथा पूरा भिन्ना गेल हमर
से सही कहले से से हँ तऽ ई कहल जाइ छै बुझलियै कि ओतय के जे पहाड़के चढ़ान छै से सभसँ कठिन छै ई बात कहल जाइ छै हमस गेल छलहुँ
पहा ओकरा जे छैय से पहाड़ी। ओकरा जे छैय पहाड़ के पहाड़ के रानियों ने कहल जाय छै उटी के हँ हँ ह और नीलगिरी पर्वत पर स्थित छैय नीलगिरी पर्वत तऽ बहुत फेमसो छैय न
ह ह सबस ऊँचाई पर अैय आ एकटा चीज अहाँ गर के ने हेबे हम सब तऽ गेल छेलौ अपन कार स तऽ की कहेै छैय से अथि की कहै छैय हमर बड़ ड्राइविंग केने छलखिन लेकिन की भेल छलै से ओकर जे चढ़ान छैय न से छैय बहुत खतरनाक ओकर टी पॉइंट कहैय छैय बुझलियै तऽ हमसभ तऽ अटैक गेल छेलौ तेसर अथी तेरवां पर ह तेरवां पर अटैक गेल छेलौ
अहाँ सब-सब आदमी सुरक्षित छेलौ न
ह यै से की कहै ब्रेकडाउन भऽ गेल छेलै तऽ बहुत दिक्कत हमरा सबके भेल ओकर चढ़ान बहुत तकलीफ दायक छलेैय लेकिन फेर इ छलेै कि ओतऽ के लोकल आदमी सब बहुत मदद केलक
बहुत सपोटिव छी बहुत मददगार छी तऽ साउथ इंडियन ओना कहलो जाय छैय से ओ सब बड़ा नीक आदमी सब होय छैय
ह से तऽ बात छै से बात छै ओ सब अपन ह ह एल इ कहियो कि साँझ भऽ गेल छलेै लेकिन तैयो सब एल दौड़ कऽ खीच क गाड़ी के ऊपर लऽ गेल बड़ मदद केलक बड़ नीक आदमी सब छैय ओतऽ के
हऽ तऽ ओ तऽ उटी झील उटी अच्छा
ह केना चढ़ल जाय छैय ओकर तकनीक सब बतेलक काहियो सब ह ह कहल- कहलक कि अहाँ सब कंटिन्यू नै चला सकै छै अहूँ सब कतौ क प्लान बनेब तऽ ओहिपर चढ़ान जे छैय से मने एक सिरे से नै कऽल जाय छैय नै करबाक चाही हमरा सब के रूइक रुइक कऽ जेबाक चाही जे हम सब रुकलियै ने हम सब बस खाना खााय लए रुकलियै आ चैढ़ गेलियै पहाड़ पर तैय दुआरे एते तकलीफ दायक भेलै गाड़ी भऽ गेलै गरम तै दुआरे हाऽ
अच्छा तऽ उटी झील घुमलौ कि नै
ह ह ह अहु गेल हेबै बड नीक
ह ओतऽ तऽ हम बौटिंग ह बोटिंगो के मजा लेलौ बड़ा बड़ा सुंन्दर दृश्य सब छेला हमरा लग तऽ फोटोओ सब
सही बात छै बहुत -बहुत सुंन्दर दृश्य
हऽ नै हम तऽ बस स गेल छलौ हें हमर तऽ पूरा कैम्प गेल छेलै या तऽ हमसभ बीस पच्चीस गोटे गेल छलौ हें ह
हाॅं हाॅं
तऽ बड़ा मजेदार रहल हम सब तऽ बस में खूब मस्ती करैत -करैत चढ़लौ
हूँ हुॅं
चूँकि हमरा कनि गोर्मी लागै छेला तऽ अपने तरफ के एगो मिथिलानी व्यक्ति छेलैथ बड़ा नीक दोस्त छेलैथ हमर तऽ से हमरा जे छै से एकदम एहसास नै होबदेलैथ जे ई घुइम घुइम कऽ बस जा रहल छै हमरा तत्ते हँसेला तत्ते हँसेला जे हम हुनकर हँसिये में अपन घुर्मी के बिसैर गेलों
बिसेर गेल
हँ एकदम पूरा ओ भैर रस्ता आबैयो काल मे आर जाइयो काल मे जे छै हमरा खूब इंटरटेन केला आ फेर कहलक की मैं स की यै से आब नेै न आब नेै न पता चलल जे अहा घुरमियो लागै छेलाहम कहलियै नै -नै नै आँहा के -आँहा के सहयोग आ साथ से हमरा पते नै चलल जे हम केना कखन घुर्मी लागल आ कखन नै लागल
ह ह अगर अहाँ बाहर देखतियै ने तऽ अहाँ के सही मे दिक् कत होयता त ठीक केने चलौं जे अहांके अथी करा देलक ह
पूरा व्यस्त केने छलथि बातो मे इम्हर उम्हर के बात मे हमरा उलझेने छलथि तै पर तहि कारण तऽ हम जे छै चढ़ान पर चड़हो पेलौं ओहि बस से नय तऽ हमरा तऽ बड़ा घुर्मी लागैया
नय नय सही मे सही बहुत चढ़ान छै कहलौ ने सबस डेंजरस ओकरे कहल जाइ छै खतरनाक छय उ चरहान
हूं हूं तें न ओकरा पहाड़ के रानियो कहल जाइ छै
हूं हूं सही अहाँ कहलियै ओतऽ के झील ओतऽ के पहाड़ हँ हँ पाइकारा फौस ओता के नामी ग्रामी अइ गेल छलौं ओतऽ हँ हँ हँ ओतऽ अथियो जंका अहाँ के छोट मोट गार्डन जकां लोग ओतऽ बैसो सकैया हम सब ओतऽ बैसलो छलियै
अच्छा बैस कऽ अहाँ आनन्द लिअ पहाड़ी सभके
पहाड़ी सबके आनंद लिय खूब नीक छै ने दृश्य ओत मनोरम छै एकदम देखै मे
अच्छा हूं आ ओतऽ के तऽ चॉकलेट तेल ई सब बड़ा फेमस अइ न
हँ हँ लऽ कऽ एल छलियै हँ यै लऽ कऽ एल छलौं अथी लेने छलौं अहाके हँ नीलगिरी तेल ओ तेल बड अहाँके नीक होइ छै लाभदायक
ओ केशके लेल बढ़िआँ होइ छै की
ओ कोल्ड मे जे छै ने से बहुत लाभदायक होइ छै
अच्छा ठण्डा मे ओ गरम करै छै की
हँ ओ मतलब जे बच्चा सब के अगर सर्दी लागि जाइ छै ने तऽ यूज करबे तऽ बहुत नीक होइ छै
आ चॉकलेट लेलौं कि नय चॉकलेट
हँ हँ चॉकलेटो लेने छलियै चॉकलेटो लऽ के एलियै बहुत तरह के चॉकलेट लऽ केऽ ऐल अहाँ सब आबु ने एक बेर यात्रा पर फेरसँ इम्हर बहुत चीज घुमा देब बैंगलोर से त बहुत चीज नजदीक अइ एक बेर बैंगलोर आबु
हँ कोशिश रहतै जे ऐगला गरमी छुट्टीमे हम किछ यात्रा करी एबेर
हँ हँ तऽ एब तऽ हम अहाँके बतबै छीयै एतऽ बहुत किछ छै बहुत किछ अहाँके आदि योगी सभ बूझल हेऽत ओसभ बहुत बढ़िआं चीज सभ हइ भगवान के आ तकर बाद ज्योतिर्लि्ंग सब अय
हूं हँ ओतऽ ओतऽ तऽ भाइ अहाँके ओतयसँ सब देश डेस्टिनेशन बड़ा नजदीक सब अय साउथ इंडिया मे तऽ खरि बहुत चीज घूमै लायक साउथ इंडिया तऽ अहाँ जे छै घुमति घुमति थाइक जेबै लेकिन जगह खतम नहि हेतै एते बढ़ियां बढ़ियां दृश्य सब आ बढ़ियां बढ़ियां जगह सब छै ओतऽ
हँ से तऽ सही कहै छै आ तऽ बगले मे ने छै मेन छै चेन्नई अहाँके बगले मे नजदीक आ तकर बाद अहाँके की कहल जाइ छै मैसूर भऽ गेल मैसूर अहाँ गेल छियै मैसूर पर मैसूर बहुत बढ़िआं अइ जगह घूमैय के
ह गेल छियै मैसूरे स ने गेल रहियै हम औटी आ चाय के बगान अहाँ घुमलहुँ कि नहि ओत
ह ह ओतुका चाय बगान मे ओतऽ के अथि फोटो खिचेलहुँ। ह ये ले लऽ के आयल छलहुँ चाय पत्ती कॉफी अहुके देब सनेश एबै तऽ
बढ़आ हमर से चाय ओर कॉफी रखने रहब हम बहुत हमरा हमर बहुत पियरगर चीज है चाय आर कॉफी,
अहाँ लऽ रखने छी सभटा हम संयोग कऽ
ह ओतय जे छै से चॉकलेट ओर अनलहुँ कि नहि अनलहुँ हमरा लेल,
हँ सभ लेलऽ अनलहु हें चॉकलेट बच्चा सभ लए अहाँकेँ बाल बच्चो सभ लए अनलहु हे बौआ सभके नीक लागे छै ने अथी वाला कि कहल जाइ छै अहाँकेँ अथी ई चॉकलेट फ्लेवर के जे होइया एकटा कैडबरी।
हँ हँ हमहूँ अनने छलहुँ हे ओहिमे बड़ा ओ चॉकलेट मे काजू किशमिश अहाँकेँ पूरा ड्राइ फ्रूट सभ खूब देल रहै छै तऽ खायमे बड़ा एक तऽ पौष्टिक रहल आ टेस्टो वाइज बड़ा बढ़िया बहुत बढ़िया रहे छै नीक लागे छै।
बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा हम अहाँकेँ ई कहै छी छलहुँ य ओ शूिंग पॉइट अहाँकेँ ध्यान ओक कहल जाइ छै शूटिंग पॉइंट नै हमरा ध्यान ह तऽ ओते फिल्म के शूटिंग भेल छल बहुत
हँ एक तऽ कोन तऽ गाना के बारे मे राज राज राज फिल्म के गीत के शायद ओ शूटि भेल छै किया तऽ बहु ई सभ पुरानोमे बहुत भेल भेल छै किया तऽ देखने रहियै चायके बगान सभ खूब सुन्दर सुन्दर।
हँ तऽ हम अहाँकेँ सएह कहै छलहुँ कि कोशिश करब एम्हर आबयके, अपना सभ चलब बहुत किछु छै एतय घूमय के लम्बा यात्रा करब आयब दस दिन रुक तऽ अपना सभ बहुत जगह जा सक
आ टेम्परेचरो शायद ओतय बढ़िआ रहैत छै ने,
हँ खूब नीक खूब नीक अखन मौसम खूब सुंन्दर है मनोरम मौसम। सभ तऽ ठीक छै फेर कि कहै छै राखै छी, फेर हम करब अहाँकेँ
अच्छा बेस ठीक छै फेर बात।
हू फेर बात करब राखै छी ठीक छै।
ठीक छै
ह